हैलो, हां बीच बीचे में पता नही कीअं फोन कटिजी, वई अलाए मांखां दुगरा कनि मां
कन मां परे आ न हा ठीक आ। त प रे बार बार इअं ॾिसो पिया छा टाइम वाईम?
न न मां इअं घणे पई मां पाणी त पीती आवाज़ नथी अचे, फिर ॾिसां कॉल ई कटजी वई आ।
हा।
ईअं मतिलब
त काथे पे वया असां छा पया ॻाल्हायूं?
ॻाल्हियू पया
दवा दवा बि पुछां मां तव्हां सां शायदि, त दवा घणी? कहिड़ी कहिड़ी वरतव तां?
कहिड़ी बी मेडिकल, जी ॾेई वियो वठी वेंदम मां। टे ड्रोविंग टे दवा।
नालो हूंदो न, कुछ त नालो हूंदो?
नालो त मुखे पतो काने। हैलो, नालो पतो न त मेडिकल वारी ॾई वई मां खाई वरतुम।
अच्छा, ठीकु
हूं
त कल्ह सुबुह बि वठिजो न त ठीकु लॻंदव।
हा भई, हू वठंदमि कल्ह।
ठीकु आ, त पोइ हाणे स्नानु जल्दी कंदा आहियो तव्हां?
न ॿ ॾीहीं का स्नान ई न कयो आ।
अल्लाह
बुखार जे करे माखे मथो ई धोइणो, आ पर स्नानु ई न कयो आ।
हिकु ॾींहुं हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि तां मञजो सुबुह उथो हाणे अव अचव थी आवाज़ु, आवाज़ु अचव ती?
न न। हैलो